हँ हँ
छी कतौ गामे मे की कतौ निकलल छी
छी तऽ एखन निकलल हम एक दिनसँ निकलल छी
ओ तऽ से गप छै गाम घरसँ जुड़ल छी ने गप सप होइए ने गाम घर
गाम घरसँ गपशप होइए एतय जतय आयल छी एतय ततेक गर्मी अछि यौ जे गामके ख ता पोखैर ई सब मोन पड़ि रहल अछि एतय तऽ बड्ड मोन पड़ि रहल अछि गर्मी से एतय हालत खराब छै
हेबे करत ओना जे छै से ओतय बेसी लोकवला जगहपर गरमो बेसी लगिते छै हवा पानि ओ गामवला शुद्ध हवा कत्त भेटत
जलाशय रहै छलै गाममे तऽ हर दोसर ठाम रहै छै पोखर खत्ता तऽ कतो घुमि लैत छलहुँ ताजा हवा लऽ लैत छलहुँ आ जहियासँ एहिठाम एयलहुँ हेँ किछु भए नहि रहलइ एहिठाम तऽ कतो भेटियए नहि रहल कत तो दस बीस किलोमीटर तीस किलोमीटर पर एकटा छै स्विमिंग पुल
ओहिमे ओ गप्पे नहि छै खत्ता पोखर गामक मजा नहि छियै ओते छियै घूमे फिरै जेक बक जगह
छियै सएह छियै आ गामके एकटा आओर खासियत छियै एहि सब जे पहिने तऽ लगभग हरेक तीन टा चारि टा घर पर एकटा पोखरि रहे छलै माॅं सब जे खिस्सा सुन छै तऽ ओहिमे तऽ हरेक तीन चारि घर पर एकटा पोखरि सामान्य तऽ देखले टा जाइ छलै ताहिसँ होइ की छलै एकटा आओर चीज होइ छलै ई पानिके जे आइ काल्हि भऽ गेलैए बचबै जे लोक जे प्रयास करैत रहैए से अपन सभक पुरखासभ बहुत पहिनएसँ करैत छलाह ओ खत्ता पोखइर ईसब बनबैत छेला खुनबैत छला आ ओकरा एना खुनओल जाइत छलै जे डी सँ कनि नीचाँ रहै आ सभटा आस पासके पानि ओहिमे चलि जाय ओहिसँ बड्ड फायदा होइत छलैय
सहिए कि पानि जाइत छै ओहिमे फेर ओ जे छै से पाताल पहुँचै छै ओतयसँ फेर सोध सोधि कऽ अपना सभके पियै ला भेट सकैएया इनार पोखरि खत्ता ई सब बड पैग छलै पहिलका युगमे आबे जे छै से ओतेक लोक नहि कऽ पाबि रहलैए एहिमे जे छै से माछ पोसनाइ कछुआ काँकोड़ इहोसभ भेट जाइ छलै रंग बिरंगक माछ छोटकी माछ
यौ जहियास से जीयाइ टैग भेट गेलै या मखान के तहियासँ पोखरिके माङ्ग सौँसे बढ़लैए आ आ अपनासभ दिस तऽ मखानके खेती हमरा लगैया भरि भारतमे सभसँ बेसी अपनेसभ मिथिलांचल मा मखान उपजबैत छी
छैहे छैहे आब तऽ मैथिलसभ ओहिठाम जे छै जतेक मखान छै जतेक आनठाम भइओ नहि सकै किया एहि लेल मिथिलाञ्चल सभदिन प्रसिद्ध रहबो कयलए ओहि ल जे छै से सौँसे मार चलै छै खायइल तऽ सौसे जाइ छै लेकिन सौसे उपजाओल नहि जाइ छै
ख खायके तऽ ई छै एतेक माँग छै खायके मखानके जे हम पढ़ि रहल छलहुँ एखन जे हालमे भेलए मुफ्त व्यापार समझौता भारत आ की कहै छै पश्चिमके ओहिमे मखानके देखलियै हम जे ओहिसँ मखान व्यापारीसभ जतेक गामके छैथ सभ प्रसन्न छलह हम हुनकासँ पुछलियनि य यौ की भेल यौ यूअहाँसभके बड प्रसन्नता देख रहल छी ओसभ कहलाह ई मुफ्त व्यापार समझौतासँ की भेलै हमर सभक जे मखान अइ ओहिपर कम कर लगैएया आ भैरि यूरोपमे खूब माँग छै खूब महग बिका रहल छै एहिठाम अपनासभ आठ सए हजार रुपैए कीनैत छी आ ओहिठाम ओ सब तऽ की कहे छै आठ सए हजार यूरो के किनै छै
अवश्य‌ए कि ई तऽ छैहे आनठाम आन देशसँ अबयवला पइ अपनासभके मेहनतिके तुलनामे ओना तऽ कम अछि मुदा तैओ देखबै तऽ जे पैघ स्तरपर ई काज करैत छथि तिनकासभ लेल तऽ बेसम पैघ अ पाइ भेटेबैके रस्ता बनि गेलनि हँ
एकदम बनि गेलै ने आ ताहि दुआरे हम देखलियैए कए टा एहन स्कीमसभ आबि गेलैएया जे जेहो पोखरि खत्ता जलाशयसभ जे होइए ई खराब भऽ रहल छलै अपना सब दिश ओकरा फेर से जीर्णोद्धार कऽ रहल छै नबका नबका ओहिठाम साफ सफाइ करैए घाट बनबैए लोकसभके जागरूक कऽ रहल छै ओकरा बुझा रहल छै जे मखानके खेती केना हत भेँटक खेती केना हे‌एत एहिसभ तरहक माछक खेती केना हेएत आ ई सभ जुड़ल छै जलाशयसँ हमरा अपनो लग एकटा जलाशय अछि खत्ता जकाँ अछि ओकरा हमसभ खूब साफ कऽ कऽ रखैत छी चकचक करैत रहि आ गर्मी मासमे ओहिठाम आरामसँ एकटा कुर्सी लेलहुँ बैसि रहलहुँ नहि तऽ ओनाहुँ जमीन पर पन्नी बिछा देलियै आ कनि काल बैसि रहलहुँ मोन प्रसन्न भऽ जाइ छै ओ ठण्डा हवा खाके
हँ बसात रहए तखन तऽ आरो बढ़िआँ आ बसाात ज नहिओ रहय तऽ घरसँ बेसी नीक लगै छै खत्ता का लगमे जे छै से बैसयके भेटा जगह बड नीक लगय छै
सएह टा नहि छै लोक बुझैत छलै पहिने जे खत्ता अछि पोखरि अछि एहिसे की लेकिन जँ अहाँ ओकरा मेन्टेन करी तऽ खत्ता पोखरि एकटा बड नीक की कहै छै अहाँके व्यवसाय भऽ सकैत छै
धौ जी केटा गाम मे देखलियै जे बहुते रास खत्ता पोखरि छै जेना बड़का गाममे अछि तऽ बहुत बेस कतेक कहल जाय हमरा तऽ लगैए ओहिठाम साइठो पैंसठिटा हेतै उ पोखरि खतासभ तऽ गिनलो नहि गे जा सकैएया आ एहन जे छै ओहिठाम माछो ताछ बड्ड पोसल जाइत छै कतहु कतहु मखानो लगओल देखाइए मखानो के बड़का बड़का काँट बला पत्ता जे देखै छियै
हँ हँ एकटा खासियत आओर हम देखलियै यए जतय पढ़हि मे भेटल हमरा जतय जलाशय रहैए खत्ता पोखरि ओहिठाम के जमीन जे आस पास के रहय छै बहुत उपजाउ भऽ जाइत छै यौ इएह टा नै पानि क स्तर क बड मेंटेन कऽ क रखै छै जत‌ए खत्ता पोखरि इनार रहए ओत‌ए जे अहाँ चापाकल गड़बौ ईसभ काज करी चाहे उएह खत्ताके पानि पोखरिके पानि जे जलाशय सभके पानिसँ खेतीमे एतेक मदति भेटैत छै बरसातके पानिके एकठ्ठा करैके लेल सभसँ नीक उपाय इएह छी जे पोखरि खत्ता ईसभ जतेकसँ जतेक बेसी भऽ सकै आओर खुनाउ आ जे अछि ओकरा नीकसँ राखी ओकरा साफ राखी प्लास्टिकस ओकरा दूर रखियै आ दोसर एकटा आओर गप हम देखलियैया लोक ध्यान नहि दै छै एकटा सभसँ पैघ जे छै दिक्कत पानिके भरि दुनिआँमे छै आ भारत लग ते दुनिया में तेसर सभसँ बेसी पानि क श्रोत छै सभसँ पैघ स्रोत रूसमे छै आ तेसर भारतम छै तऽ भारतके भरि दुनिआँमे अयलए भविष्यमे पानि जे छै से बड महत्वपूर्ण भऽ जेतै हम पढ़ि रहल छलहुँ जे भविष्यमे जेना आइस दस साल पन्द्रह साल पहिने बल्कि एखनोहु तेलवला देशसभ कतेक देखै छियै अमीर भऽ गेलैए तेनाहि भविष्यमे ओ देश अमीर हेतय जकरा लग पानिके श्रोत रहतय आ अपनासभ भगवानके कृपासँ एहिठाम अपनसभक सुन्दर देश अछि जे ततेक माॅनसूनमे पानि पड़ैए जे खत्ता पोखरि छोट मोट गड्ढा खुनि देल जाइ छै खेत के बीच मे जे ओहिमे पानि जमा भऽ जाय आ जखन धन रोपनी होय चाहे गहूँमके रोपैके समय होइ तऽ ओकरा ओहिसँ पटा देल जाइ छै
हूॅं हूॅं पहिने तऽ छलै जे उपछि कऽ होइ छलैए उपछै छलै लोक आब जे छै से बिन उपछनहुँ आब तऽ मारिते रास मशीनी बूस सब भऽ गेलैया तऽ ओहोसभ मदति करै छैय आ तऽ जल्दिए जल्दी भऽ जाइ छैय पहिने तऽ लोक कए कए घण्टा भरि भरि दिन मेहनति करैत छलैया पानि पटबैत छलैया खता सबसं पानि मगै छलैया आ लोकसभ दै छलै। खाता लगमे इहो देखयमे अबैत छैय जे खाता पोखरि जतय रहय इनार जतय रहय ओहि लग मे मो माटिके तरमे जे अपना सबके पियै वला पानि भेटैया ओहो बेसी बचल रहै छैय एहि ठाम गामे में पिछला साल गर्मीमे सुनने रहियै जे पचासो टा कल जे छैय से सुखा गेल रहै। मुदा एहिठाम जे छैय से फेर देखलियै जे हमरा सबहक जे घर रहै ताहि ठाम घरमें पाछूमें खता जे अछि आ आगू मे इनार अछि तऽ ओहिठाम जे छैय से हमरा सबके कल कहियो सुखायल नहि। ताहिसँ तऽ बुझाइत छैय जे ठीके पानि जे छैय से बड़ मोल रखैत छैय आ लग पास मे रहबाक चाही जमा।
एकटा हम अहाँके सुन्दर गप्प सुनबै छी। हम जहिया ऐटमे छलहुँ एट क्लासमे
हँ
तहिआ हमरसभक एकटा डिटेलमे छैय ओना पहिनोहो छलै लेकिन पूरा एकदम गहीँर जानकारी सङ्गे एकटा चैप्टर छलै वाटर हार्वेस्टिंग। जखन हम ओ पढ़ि रहल छलहुँ तऽ हमर सभक सर पुछलथि
ब
ई केना करै छथि वाटर हार्वेस्टिंग। हम कहलियनि हमर घर अँगना सभ एहि हिसाबसँ बनाओल अछि एहि हिसाबसँ बनौने छी जे सबटा पानि वर्षा त के जे जमा होय या आओरो बहुत रास पानि सभटा एकटठ्ठा कऽ कऽ हमसभ ओकरा दुवारा एकटा खतामे दऽ दैत छीयै आ खत्तामे भरि साल ओ पानि रहैया हमर सभके आ गर्मीमे हमरासभ ओहिठाम कतेक गोटा किसानसभ अबैया कहैया जे हमरा पानिके जरूरत अछि अहाँ कनि हमरा अपन खत्ता मे से पानि लै के अनुमति दऽ दिअ हमसभ ओकरा सबके अनुमति दऽ दै छियै। ई एकटा धर्मोके काज भेलै। आ मदद करबाक चाही आ एकटा एहिसँ आऔर की फायदा होइ छैय। ज हम ओकरा खत्ता के पानि दऽ दियै तऽ ओ कहियो बोरिंग मे मशीन जमीन म नहि खुदाइ करौतै। आ कियाकि एकटा पानिके कमीके बड पैघ कारण छैय बोरिंग। बोरिंग जे लोक करवा दैत छैय बोरिंग नहि करेबाक चाही। बोरिंग बहुत मजबूरीमे करेबाक चाही लोककेँ वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान देबाक चाही खत्ता पोखरि इनार ई जतेक स जतेक बेसी अहाँ कऽ सकी। सभसँ नीक यैह छियै। मॉनसूनसँ पानि जे अबैएा ओकरा जमा कऽ लियअ आ भर साल ओकरा चलाउ एहिसँ की होत अपन सभक माटिके अन्दर के पानि जकरा ग्राउंड वाटर कहैत छै ओ बचल रहत आ अपना सभ लेल ई सभदिन फायदेमन्द रहत पानि कमसँ कम बर्बाद करी आ हम एकटा ओर देख देखै छियै पानि बचौनेके मतलब ई नय छियै जे पानिके इस्तेमाल केनाइ बन्द कऽ दियौ लेकिन गलत इस्तेमाल नय करू
हँ अनेरे नय हेराउ अनेरे नहि बहाउ कने ओरिया कऽ काज करू कने बचा कऽ काज करू ताहिसँ अगिलो पुष्तके जे छै से अपनासभक बचाल पानि भेटतै अगिलो पुष्ट जे छै से ओकर नफा बुझते आ बचौतै
इएह गप छै लोक बुझि नय रहल छै जे जतेक पैघ भारत